हेलो
प्रणाम दीदी हेलो
हँ हेलो हँ खुश रह की हाल चाल हँ खुश रह हँ खाना उना खायले
हू खइलीअ
अ कौची बनलअ
आइ भोरके बला छै आलू परवल के सब्जी आ रोटी आ भिंडीके भुजिया
ह गाँवसँ पढ़ले आबै छौ कि नहि दिला
नाय अभी कहाँ अबै छौ
ह अभी दादा नहि गिरा गेलखिन की अबरी
गेलखिन हल तऽ तनी मनी लेलखिन कहल्खिन के ओते दूर जाइ छै
हँ अपन खेत मे रोपल छै कि नहि छ
खेतमे खेत मे नय लगेलखिन ह मगनी
लेकिन तैयो दै दै छै
अच्छा अच्छा हँ अच्छा आर बाबू आर हाल चाल
आँ
बाह बाबू आर के हालचाल ठीक छै न
कथी
आँय
की कहलिये तोहर आवजो कयट रहलौ दीदी नेटवर्क मा ही
कहे बाबू क हाल चाल पूछै रहियै
ठीके छथिन
ह दवाई चल रहले
दब चैल रहलै हन
अच्छा आयुर्वदिक देखबे छियै की अंग्रेजीछै
अंग्रेजी अभी अंग्रेजी चलै रहै
हँ तऽ कहली कि देखैलीये ऐगो वैधजी से
ओकरा स पहिले ई जेकरा क गेलियै हन ने होमियोपथ बलाऽ
अच्छा
तो चलै रै
अच्छा एको बार समस्तीपुर गेलही कि नय
आ
नय
कथी
ओ डॉक्टर ठीके छै
हँ
ह हमरा फिर दर्द उठि गेल हैन तनी मनी कमर मे लगे है
दरद होइ लगलौ
हँ कोइ जतै तऽ तेले ल मँगा देतै नहि तऽ ठीक रहतै लेकिन आओरो
एकरो कन बेगुसराय वाला कन जाय सकै छै
तऽ ई इंगलि अंग्रेजी दबाइ ने दै छै अंग्रेजी दवाइ नय देतै
होमोपोथथिए दै होमोपोथथिए दै छै
अच्छा होमियोपैथी ठीक रहै छै अंग्रेजी दबाइसँ बड़ी अथी लगै छै खायइमे वह सआरो बच्चा बुतरुके ठीक छै
हँ सब ठीक हौं
ह खड़ा होइ छै बौआ रे
खरा अपने से मतलब पकड़ के खड़ा होइ छै जैसे डाय्शन होलौ न पकड़िक खड़ा होइ छै
ओ अच्छा पकड़ि केऽ किछु खड़ा होइ जाइ छै नाय
ह
आ घुसाई कर के तऽ चलि जाय होते
घुसै क हरदम रोडे पर रहै छै तऽ
ओ अच्छा रोदे पड़ै छै ने कै
बाबूके परेशान कयले रहै छै बाबू गोदी मे जाइके बैठे जेते
घूसय क नहि
हँ बस ओकर बाद चुपचाप बैठल रहत तौऽ बाबू गो गोदीमे जा के छिटपीट नहि करै
ह देखैत रहेते रोड आ ओ देखैय होेते बड़की लगइ तऽ उतारि द कि नय कुछ करै छै
नहि किछु नहि
पहिले कहै हमर लला उतार उतार
नय आब सब ठीक छै कचरे बढ़ि गेलै तब ठीक छै
ह अच्छा बुझै लए आ गेलै उह सब नै बोलै छ
हूँ
आ मौसमर अर कैसन
मौसम कल तऽ ठीक रहे आय फेर धूप उगि गेलै
आ भोरे पानि पड़लोह
पानी हल्का पड़लै
हँ इसकुल जाय टाइम मे एजो परै इसकुल जाय तमे अठाह बजे करलक लगभग पड़लै तनि एकागमछी पड़ल होते अपने सुखियो गेलै
हँ
वऐसी है जो पढ़ले कब करो स्कुलिया नहि इकुल ले चल छूट ल तो छूट गेले इसको हम कहलेब ठीक होलो
वएह अभी गहूंम पसारले छै धोइक देलकै पसारै
हँइ गहुंन पसरैलै हन धढोबैल
ह सुखतायत तबआट बनतैय
ह मिल ठीक चलै छै
हँ चलै छै ठीके ठाक मतलब उएहे अपने ने पिसाइ छै तनी मनि एन्ने ओन्ने
अच्छा से अभी एने कोइ नहि एऐतै
घुमै ल
आँ
अभी
हाँ
किम बतैबौ
ह यहं देखि ने घरमे गरम अथी ह गंगा जल खत्म हो गेल छै ह ह तनि अयतै तऽ दलिया उलिया लै केमकइके काँटा रहै छै कि नहि आयल
मकइके आटा त मकइ पिसाइ कहाँ छै
ह हँ कोइ पिसेतै तभिए न रहतै
हूँ
हूँ अच्छा आरो सब
सब ठीके छौ उहा मम्मी गेल छ निपनिया गाँव
ज ओ कथी ल ऐसे ही घुमै लए
नहि कुछ मीटिंग रहै
ओ अच्छा ओ कोन चीज जुड़ल छथिन कुछो सँ की
हँ उहे
ह
अथियए बला से
अच्छा हमरा दस हजार रुपैआ नहिए आयल नाम आर पूछो लेलकै तैयो नहि देलकै
पबता
पता नय की हो गेलै कोइ लगै छै घपलाबाजी करि लेलकै
घपला बाजी की करते तोहर नाम पैते त घबला की करते बैंके मे ने जते
अच्छा त लगले कि काह कि पुछलकै त लगले पुछलकै नाम बतेलियै त नहि कहे देलकै आ अभी खाना बनै होतै ने
खाना बैन गेल होतै
ओ ब दुनू मिल क बनबै छै
हँ
कनिया आर ठीक छै ने
ठीक ठीके ठाक छौ ठीक नय छौ
ओ ठीके ठाक छै
हँ
ह ठीके ठाक छै बला छै ने आइ काल्हि इसने रहै छै ठीके ठाकवला ठीक रहै छै थोड़ी खाना पीना बनबै अपना खाय पियर आर कि हू हँ
तो बता बतरो स्कुल आर जाइ छै
हँ जाइ छै ईस्कुल
पढ़ाई लि
अस ह ठीके पढ़ लौ छै तनि देखै त छियो पढ़े छौ लिखै छौ की करै छौ अभी मस्त हँ किताब पढ़ लै छै कनिया ना पढ़ै छै परीया पढ़ै छै
अनुआ
ओहो पढ़ि ले छै ओहो पढ़ ले छै हकला के ओहो पढ़ ले छै हँ हिन्दीए नहि पढ़ै छै अंग्रेजी पढ़ि लै छै पढ़ि ल मास्टर अब समझे तो बि नहि ओकर अथी हिन्दी नहि हमजानी लेकिन मास्टर पढ़बै छै तड पढ़ लै छै
तऽ कहीं जोर जोर के त नहि पढ़ै छै
जोड़े के पढे छै बी सी ऐसे ऐसे करैत रहै छै पढ़ै छै देखै छियै कहलकै मास्टर सुधार है आंटी जी धीेरे धीरे ना सुधरेगा जते अथी नहि है एक तो हेये कमजोर धीरे धीरे शतमाम गेलह
शतमा मऽ
हु उ सब बताहिन ने नहि हम ऐकरा कम करबेबे आधार कार्ड से की
उम्र कम होई छै जल्दी
उमर काम नहि होई छै कहलक जब तक अठमा के परीक्षा दै सँ पहिले होई जतै ने तब ठीक छै होई जतै
अच्छा
नहि त नहि होते टीशन ट्यूशन वाला मास्टरे से पुछलियै
ओकरा ल तोरा हमरा लगै छौ कि अथी बनबै परते
जन्म प्रमाण पत्र
जन्म प्रमाण पत्र चाहे ई हॉपिडीपिट नहि होवे छै
हु अच्छा
कोट वाला सँ
ओ नहि जनम प्रमाण पत्र कहलकै कि जरूरी छ बनबै ही पड़तह नहि तऽ अकरा विना
पता करबैलहिन
पता करे गेलियए अथी फिंगर लेथि फूफा कऽ देखय कथी करे ले कथी खोलाबे पड़े छै उहे में तऽ कहलकै कि नहि उगलै उरी इच्छा हुनकर तऽ उएह में कहलकै कहलकिन नहि ले रहलो हन कहलक एक हफ्ता गरम पानि से हाथ धोइय आ ठीक करिय तऽ तब होतय आब भेसलीन लगै तऽ हेतै एक हफ्ता मे में हेतो बहुत छापे न फरले
आ ओ गे जन्म प्रमाण पत्र दिया पुछलकै
तऽ ओकरे सँ हम पुछलियै कि हम नाम उमर कम कराबै लए चाहै छी तऽ कहलकै कि सब पहिले जन्म प्रमाण पत्र रहते तब होतो
ओ केना बनतै पुछलीहि नेय
कहलकै कि अपना अथि कथी से कहै छै से अहाँ से बनबे लऽ कहलको कोन अथि
आँंगनबाड़ी बनेते ओते पुराना ओते पुराना बना के देतौ
कहल कै की सब कह से होला हेन ओहे कह सब तऽ नानी गांव से हॉस्पिटल कऽ कागज़ नाए छै हम कहलिए नै छै
कुछ नै
लेबे नहि केलिए एते अथीए नहि सोचलियै रे कहलकै उसभ रहैके चाहि
ओकरा से पूछबयह है की कोर्ट बाला माइन होतै आधार कार्ड में कोर्ट बाला देबै तब
अरे थाना पर से जाय पड़ै छै बीस गो रुपैआ लगै छै तब पहुँच बि पंथरेनी चले तब अते दूर छै नजदीक में नहि छै हाँ तऽ ठीक छै हमहु जाई छियौ खाना बन गेलो सब खइतो पितो
ठीक छ ठीक छौ रखै छियौ
ठीक
राधे ठीक छै कट नहि रहा